गोर लगै छी मामी। हलो
हँ
गोर लगै छी मामी आओर सब ठीक अहाँ कहियौ
ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी आर की सब होइ छै हँ हमहुँ सब ठीक छी
कहलियै गपशप करी कनी
हँ हँ एकदम
आओर की भऽ रहल छै
एखन तऽ बैसल छी रातिमे भोज अइ तऽ भोज खाय लए जायब
अच्छा भोज अइ गाँवमे।
हँ राइत मे साँझ मे छओ बजे करीब हँ मूड़न छलै आइ।
तँ बढ़िआँ अइ।
माँ सब दिनोमे गेल छलथि हम रातिमे जायब
अच्छा माँके ओ माँके दिनोमे रहैन न
हँ
आ रातिमे सेहो छै।
हँ राइतमे सेहो छै
आओर बताउ की हाल अय पप्पा काज पर गेल छथि।
हँ पप्पा काज पर गेल छथि
आर पढ़ाइ लिखाइ भऽ रहल छै
भऽ रहल छै। आओर खेनाइ पिनाइ भऽ गेल।
खेनाइ पिनाइ भ गेल हँ खेनाय पिनाइ तऽ कत कखने भेलै मोबाइल देख
की सब बनेने छलौं मामी।
बनने रहि आइ आइ बनेने रही हम अथीके सब्जी छोला बनेने रही
अच्छा
आर रोटी रोटी छोला रोटी भुजिया हूं सभके नीक लगलै सब खेलखिन
हँ
अहाँ की बनेने रही
हमरा एतऽ आइ खेनाइ नहि बनल छलए हम पास्ता बना कऽ खा लेलहुँ।
आइ पास्ता बनाके हँ अहाँ सभके तऽ भोजन रहे ने सब भोजे खाइ ले हं हं अहाँ सभके भोज आ राइतोमे नै बना पड़त
न नाय राइतोमे भोजे छै
हँ हमरा तऽ बनाबय पड़त हमरा सभके भोज नय ऐछ
हँ
हमरा सके तऽ डेली बनाबऽके भोज नहिए छैै
हँ ई तऽ डेली के काज यै अहाँ सभकेँ
हम्म हमर सबके डेलीके काज छै खाना बनेना पाइन बौआ गेल छैथ एकटा ट्यूशन गेल छैथ एकटा एयलथि हेँ पढ़ाइ कऽ कऽ एकटा पढ़य लेल गेल छथि एकटा आयल छथि पढ़ि कऽ एखने नहा कऽ खेनाइ खा कऽ सुतय ल गेल छैत अर्पित आर छोटू गेल छैथ पढ़य लेल
आर ओम्हर वर्षा भेलए पाइन भेलए ओम्हर
नय आइ नय भेलए काल् भेल छलए रातिमे
आहसभ
नइ आइ नय भेल
आइ नय भेलै
नय
ओर तब कहि हो मामी
माँ की करै छथि
माँ टी वी देखै छैथ
काकी माँ सब सँगे
हँ सब सँगे
क काकी माँ संगे देखैत छथि टी वी
हँ हँ
अहाँ की करै छलो हेँ
हम बैसल छलो
वबसइ छलो आइ नय छलै कॉलेज
नय आइ नय छलै परसू अइ
हँ परसू जेबै
हँ
काल्ह तऽ मौसीसँ बात भेल छलए अहाँके मौसी
सपना मौसी छै हँ
हँ काल्ह कयने रहियनि तऽ कहली जे हमरोसँ गप् कर अपनासँ
हँ
फेर केलियनि तऽ फोन नय उठेलखिन हँ
आइ केलियए ने य बात
फेर करबनि हँ फोने नहि उठबै छथिन। तीनोू जल्दी आ फेर करबै कोशिश कनीिकालके बाद देखै छियै फेर।
हँ कनि क निकालके बाद फोन करबनि तऽ उठा लेत।
ह फेरो देखबै कऽ कऽ उठेथिन तऽ बात करबनि नहि तनि फेर काल्हि कऽ देखबनि। आर।
हँ राघव सगे तऽ एको बेर बात नहि भेल हे फोन पर।
नहि कहाँ भेल हए काल्हि खन कहलियनि तऽ दीदी कहलखिन जे। कऽ लेब हमरोसँ कऽ लेब आओर आगुओसँ कऽ लेब लेकिन फेर गपेमे रहि गेलियै हमस। फे माँओ गप्प माँ सेहो गप्प कलखिन तऽ ओहीमे टाइम बीत गेलै। पता नहि चललै फेर ओख राखि देलखिन। फेर राति भऽ गेलै तऽ हमहूँ छोड़ि देलियै कहलियै फेर। काल्हि करबै ते दुआरेआइ करऽके सोचलियनि तऽ आइ फोने नहि उठेलखिन हेँ कोइ।
हँ।
काल्हिखन फेर कोशिश करबै करबाकऽके।
मौसी सब तऽ बड़की मौसी सब बिियाह मऽ गेल छथि।
हँ ओसभ तऽ विवाहमे गेल छथि काल्हि कयने छलथि ई मिश्रा जी फोन।
अच्छा। हँ कहलथि बुझलियै जे एलखिन शिवानीदी। से बात भेल छलै।
हँ शिवानीसँ तऽ हमहूँ रातिमे वीडियो कॉलिङंगग केने रहियैनि तऽ बौआके देखय लए फोन केयने रहियए। तऽ कनि देख। खा देली तब सभ कनि भेल फेर राति भऽ गेल तऽ हमहूँ कहलियनि जे राखाई दिअ। काल्हि करब फेर। तऽ अमन सेहो आयल छथि बियाहमे।
हँ बिआहमे छुट्टी सेहो छलनि शायद तऽ ओहि दुआरे।
हँ एक हफ्ताके छुट्टी छनि तऽ ओहिमे कहलखिन जे। भऽ अबै छी गाँव कनि गाँवोके लोक सब भेँट होेनाइ जरूरी छै ने।
हँ जू डीओमे ओते जल्दी छुट्टी नहि ने दै छै।
हू एहिबेर देलकैए दस दिनके छुट्टी देलकै ने तऽ कहलखिन जे। भऽ अबै छी फेर मौका नहि भेटत तुरन्तमे।
नहि फेर तऽ नहि भेटतनि मौका।
काल्हि एखन तऽ पहुँचलखिन हेँ काल्हिए बियाहहो रहै। आइ छै बिहा बुझा या हँ आइ छै बिहा आ काल्हि रातिमे पहुँचल हेथिन आ बिहा छै। विहा देखि कऽ फेर गाँव जेतैय। अपन भाय सङ्गे एलखिन आ मुरली सङ्गे।
ओ
हमरा सबके पतो नहि छलैय आ बौआके छै अथी शिवानीके बौआके छै छओ तारीखके। पाँच तारीखके अन्नप्राशन छै।
हँ पाँच तारीख।
हँ हमरो कार्ड मे पठेलैथ हे कार्ड पठेलैथ हे मोबाइल मे। तऽ हम कहलियैन जेकि हमरा हमरो बजा रहल छी तऽ। हँ तऽ हम कहलियै हमरो बजा रहल छी तऽ कहै छथिन हँ मम्मी आबि जाउ। कहलिए सम्भवे नय छै एतेक दूर एनाइ दिल्ली एनाइ सम्भव थोड़ी छै। मोनो हैत तऽ नय आबि सकै छी।
हँ से तऽ छैहे मोनो हेतै लोक केँ तऽ एते। दूर नय मोनो हेतय लोक केँ तऽ एतय दूर नय जा सकै य।
हँ। एते दूर जेनाइ सम्भव नय नऽ छै लगमे रहतियै तखन तऽ चलियो जैतियैन एक। दिन ले दु दिन ले एतेक दूरमे तऽ सम्भव नइ छै ओहोमे हमरा तऽ आओर नय यऽ सम्भव।
हँ एछै अहाँकेँ तऽ आओर घर छोड़य वला नय यऽ
हमरा केना छोइर कऽ जेबै नय बौआ सभके छोइर कऽ जा सकै छियै नय नानीकेँ छोइर कऽ जा सकै छियै। मोन तऽ बड्ड अइ देखयके बौआके खेलाबऽ केँ।
हँ हँ से तऽ छै
काइलो खन राइत मऽ पूरा जागल छलखिन आ खेलाइत छलखिन हे खूब। होइत रहै छै जे मोबाइल सँ लऽ लियै केना मोन लगै छै देख कऽ बच्चा केँ बच्चा हो ते छै प्यारा बच्चा चीजे होइ छै बहुत प्यारा सभके बच्चा नीक होइ छै
हुँ हम पहिले रहि केँ आबि गेलहुँ ओकर बाद फेर नय जा पेलहुँ
हँ अहाँ तऽ ओहि टाइम मे गेल रहिये ओकर बाद कहाँ गेलहुँ ओही समयमे गेल छलहुँ अहाँक ओय बाद हमहूँ नय देखलियै हँ बौआ केँ
नप कहाँ देखलियै
जाय आब जहिया गाँव एयती तहिये देखबैन सब
हँ वैह फरवरी या जनवरी मे
गाँव एखन हँ ओहि समयमे एयथिन उपनयन छैन हुनकर सासुरमे तहन अथिन हँ कहैय छलै हमरो सैह कहलियए जे ओहीमे आब एके बेेर एब तखने देखब बौआ केँ एहि बाटे जेती पटने बाटे होइत जेती तहन तऽ हमरो ओतऽ अति आ नय तऽ सीधा अगर गाँव जेती तहन तऽ नहिए देख पबैन हम
हँ अपन जेना बात ओ छै नऽ बौआ लऽ केँ रहथिन तऽ फेर चौधरीयो जी जेना कहथिन ओनाहिये आबऽ परतैन
हँ वैह छै आ सुविधा अनुसार अयथिन नऽ जेना सुविधा हेतैन तेहिना एथिन हमहुँ तऽ सैह कहलियैन हँ जहिना सुविधा हुए तहिना आउ एय लऽ कोनो ई नय छै मोन तऽ बड होइ छै लेकिन आब अपनो सुविधा लोग दे खै छै नऽ अपन सुविधा रहतै तखने लोक जेतै एतै कतै
हुँ कमरोे कहै छलेऽ राइत मे फोन केने छै छेलैथ तऽ आइब जाउ दिल्ली हमरो फोन केलैथ राइत मे कहै छेलैथ आबि जाउ शिवानी दीदी
के कहलथि फोन कऽ कऽ शिवानी दीदी हँ हँ
हँ मोन तऽ होइते छै सब के की जाइ
हँ हम कहलियनि केना आबि जाउ एते दूर छै
हँ तऽ दिल्ली बहुत दूर छै गाँव सब
पटना रहितै तऽ हँ पटना रहितै तऽ अबियो जैतौं
आबि जैतै लोग लेकिन दिल्ली जेनाइ सम्भव नय छै ने बहुत दूर पड़ै छै पटनामे रहितै तखन तऽ आबिये जैतहु
हँ से तऽ छैहे
हमरो बहिनके बौआ छथिन बहिीनके बेटीके बौआ ओहो हमर बहनके बेटी कहै छथिन जे आउ हमरो होतऽ बौआके देखै लए दिल्लीआउ मौसी हम कहलियनि केना आयब हम तऽ कतौ नय जाइ छी तऽ दिल्ली कतऽसँ एब नानीकेँ छोड़ि कऽ माँकेँ छोड़ि कऽ कतय जैब ओहो देखेलथि हे परसू बौआके वीडियो कॉलिंगमे हुनको बौआ बड़ नीक छनि शिवानियें के बौआ जेकाँ छल खेलाय। खूब देख देख कऽ खूब मोबाइलमे देखत हँसत बाजत। हँ बहुत सुन्दर बच्चा छथिन
कोनो बच्चाके देख कऽ मोन खुश भऽ जाइ छै।
बहुत नीक छै ओहाँ बच्चा सबके देखै ले लोक हूं छोटेमे रहै छै तखने नीक लगै छै बच्चासभ पैघ होइ छै तऽ फेर। अपन बदमाशी मे लागि जाइ छै।
हँ से तऽ साल भरिके बाद।
हँ छोट रहै छै तऽ देखहो मे नीक नीक लगै छै खेलाउ छोट रहै छै तऽ देखओ मे नीक लागल खेलाओ मे नीक लागल। लागल सब तरह से। करत हंँ बेसी टाइम शान्तिएसँ रहत नय तऽ- पैघ भेलाके बाद तऽ पूरा हल्ला हल्ला करत बच्चा सब।
हँ छैहे की।
कहलियनि हँ शिवानीके एखन कि एखन तऽ ठीक छथि बढ़ियाँसँ पड़ल रहै छथि देखै छथि। आओर कनिक पैघ हेती तकर बाद त आर चलऽ लगती तहन परेशानी बेसी हैत अहाँके। एखन तऽ ठीक छैथि तऽ ओछान पर पड़ल रहै छथि अपन देखैत रहैत छथि खेलाइत रहै छथि मामा संगे गोलू संगे अपन खूब खेलाइ छथि काल्हि खन देखेलियनि गोलू के मोबाइल लऽ कऽ पड़ल छलथि हें। तऽ मोबाइल लऽ के मोन ठीक तऽ छनि लेकिन कहली जे कहली जे एखन इन्टरव्यू ई सब दै छथिन अखन कहाँ भेलय।